की कहियौ और सब
की हाल चाल छै खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
नै अभी खेनाइ नै भेल एखन बस जलखैए भेल ऐछ
अच्छा की सब बनै यऽ
आ खेनाइ तऽ अहाँकेँ बैन गेल ऐछ दैल दाइल भात और तरकारी बनल ऐछ जी आ जलकरा की कहै छै भुजिया बनल ऐछ आ जलखैयो में बनल छलै कटहल कऽ तरकारी
अच्छा बाह दूध ऐछ
हमहुँ आए बनेने छलौ है ओल कऽ
अच्छ
ओल कतौ स ओना भेटैए नै हमरा
लेकिन कोइ दऽ देने छलैत है
चलू तब तऽ भो
अपन मिथिलेकेँ छलैथ तऽ तऽ हुनका बाड़ी में अपन छलैन है तऽ ओ आन केँ देने छलैत तऽ आइ ओल कऽ तरकारियो बनलै आ सन्ना सेहो बनलै
अच्छा ई तऽ बहुत बढ़िआँ ऐछ
पसन्द छै ई सब चीज एलकोच छै ओल ई सब चीज हुनका बड पसन्द पसंद छैन हमरा ओते नै पसंद ऐछ लेकिन हुनका बड पसंद
अच्छा
बच्चा सभ लए अपन पनीर बना देलियै हुनका लऽ ओ बना देलियै आइ दू पटल भऽ गेल छलै
अच्छा ई तऽ बहुत बढ़िया है छै
आ अपन अपन सभ दिशका तरकारी तीमन केँ तऽ अलगे होइ छै स्वाद
बहुत नीक अलग स्वाद रहै छै
आ बना लिया तऽ लागेत रहे छै जे हम राजे छी जे अपन अपन दिसका भेट गेल सबटा समान हम सब केँ तिलकोर कऽ पत्ता तो नै भेटे यऽ तऽ गाम जाइ छी आ तिलकोर कऽ तरल हमर सब केँ तिलकोर नै भेटे यऽ ता केशेर जे होइ छै
अच्छ केशोर
हऽ केशोर आइ तक नै देखलिये कहियो
अच्छ
और जेना अल्हुआ अल्हुआ खूब देखेय छियै
अच्छ अच्छ
आ केशोर ने देखेय छी कहियो
अच्छा
ह जेना अपन सबके तारकुन होइ छे त तारकुनो ऐ सबमे ने भेटेया
अच्छा ऐखन त तारकुन बड़ भेट
त बड्ड भेटे छे गाम सभ में खेबो खूब केलो खेबो खूब खेलो गाम मे आयल छे लो त खूब खेलो त
अच्छा
त लिची यो भेटे या हमरा सबके लिच लिची खूब भेटे छे लेकिन ऐ सभ मे अढ़ाई सए ग्राम क के सौ रुपया में सौ रुपया में अढ़ाइ स ग्राम तना क के भेटे छे
अच्छा
आ बड शुरुआत रहे छे त डेढ़ सौ दू सौ रुपया मे अढ़ाइ स ग्राम तेना अपना सब के सेकरा अपना सबके ओता सेकड़ा हिसाब स भेटे छै सेकड़ा हिसाब स सौ टा लिअ पचास टा लिअ
जी
आर ऐ सब मे अहाँ के बड मोहग रहे तखन त बरसाइत मे जरूरी रहे छै चढ़ेनाइ
बरसाइत मे त बड्ड जरूरी रहे छै
जरूरी छै आम लिची जे नया फल भेले
जी जी
त आन बेर हमरा पंखो ने भेटे त छला लेकिन ऐ बेर अपना सब वना जे बैन अबै छै बाँंस वाला
जी
से ऐ बेर भेटगेल
अच्छा ते तब त बहुत बढ़िया
ध्यान ने दे लिये सेहो बात
ह मेन बात छै गाँं घर जेना हरदम नय ने भेटे रहा
हरदम भेटैत नय छै तऽ ओय पर ध्यान नय दै बाद मे सुनलियै जे भेटै छै
गाँंव घर मे तऽ ई सब हरदाम मिलते रहै छै
आ गाम सभमे तऽ हरदम भेटबे करै छै
जी
ओर एहन एक एक साल पर जाय के रहेत छलै जे भ नै पबै छल लाय
अच्छा
अब एक साल एक साल पहिले अएन क की करबे कतहु राख दियो से हो बिसेर जियो अहहृ
बिसे जइयो आ घर मे रहल कनी खराबो कनि कुछ एम्हर से एम्हर एम्हर से एम्हर
हा भइऐ जाइ छे एम्हर से एम्हर सामान
जी
से सब रहै छै त ऐ बेर भेट गेल तऽ यबे बड मन खुशी भेल चलू अ एहिबे बैन स डोलेबे करबै कर नय तो आन बेेर ओहे आँचर हँ आन बेर उएह रहै छै आँचर ल के डोला लिअ
अच्छा जे नियम अपन से
पेरै आ लेकिन जे अपन नियम रहत से अहाँके नय हैत तऽ मोनमे होइत रहत जे ई ई चीज हम नय केलौं ई चीज हम नय केलौं एहि सबमे तऽ नहियें होइ छै
जी
लेकिन अपनासभमे होइ छै तऽ ई चीज मोनमे खुटकैत रहै छै।
जी सही बात छै।
जे नय भेल आ एतुका लोक सब के देखत तऽ ओकरा सब के हँसी लगैत रहे छै ई की बेंच दोलब लगलो
अच्छा
सोहो अब एतुका लोकसभके नया लगैत रहै छै
लगिते हेतैन कियेकि ओम्हर जे छै से मिथिलाके रीति रिवाज नय ने बुझै छथिन आ ईसभ तऽ मिथिलाञ्चलेमे होइ छै ज्यादा
होइ छियै दोसर जगह तऽ नय भेटल होइ छै अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कत कतहु देखै छियै ने ओतय से जे सुंन्दर सुंन्दर फोटो सब देखै छियै तऽ बड्ड मोन खुशी भऽ जाइ छै देखियौ आइ अमेरिका मे रहै छथिन से ओहो सब एतेक सुन्दर से सबटा व्यवस्था कऽ ले छथिन आ हम सब इंडिया मे रहै तऽ किये नय।
किये नय करब। आखिर हमहूँ सभ तऽ छी मिथिलाञ्चले ने तऽ अपन मिथिलामे तऽ करब जी
तऽ सेसभ सेसभ रहै छै आ कोनो चीज कोनो चीज पाबनि तिहार अपनासभके अलग रहै छै।
जी सही बात छै
करू तऽ अलग रहै छै अनुका लोक सबसँ किछो नय मिलत
नहिए मिलै छै सहि बात छै
अनुका लोकसभमे बस रीति रिवाज थोड़े रहै छै बियाहमे नचलक गेलक बस भऽ गेलै अपना सब के त रीति रिवाज पर बेसी ध्यान रहै छै
जी बात सही छै
से त पूजे करू तऽ ओरियान करे मे कते के टाइम लागि जाय बरसाइते दिन हमरा सबके भोरे उठलौं फेर पूजा तूजा केलहुँं ओकर बाद पूजा के ई वाला पूजा क ओरियान करू
जी
सबटा चीज बनाउ तखन फेर लो जाउ दोसराइत ने रहे छी तऽ अपने सभटा करू।
अच्छा
से सभ भऽ जाइत छै बड्ड भऽ जाइत छै कोनो पूजा मे ओरआन जे ओरियने करय मे बड्ड टाइम लगे छै अपना सब के
जी ओरियाबते ओरियाबते जे छै ने से आधा टाइम इएह मे बी
इएह मे बीत जाइ छै आ न देना जरुरी अरिपन तऽ अपना सब के लेल बड प्रमुख छी कोनो चीज मे पन बिना
बिना अरिपन के तऽ पूजा अधुरे अछि हर चीज में अरिपन पड़बे करते
हर चीज मे अरिपन पड़त
हरेक पूजा अहाँ सत्य नारायण भगवान के करू या सक्रांति पूजा या पूर्णिमा पूजा कोनो पूजा करू घर मे
करू अहाँके अरिपन के बड महत्व छै
नय बेसी एयल फैल तऽ कनि छोटो सँ दैए दियौ लेकिन दियौ विध हिसाब सँ जे छै से पढ़वे करते
परबे करै छै
अपना सब मे सबटा विधि देखल जाइ छै
सभटा देखले जाइ छै सभटा चीज के
भऽ जाइ छी सएहे सभ छै आब सएहे सभ लए पहिले सँ चाउर के आँटा भीजै लए दियौ तखने ने पिठार पिठार नय तऽ केना हैत आ चौर आ चौर ने बी पिसैले दियौ तऽ कहीं बिसरि गेलहुँ तऽ अहाँके बड आफत भऽ जाइ छै
बड़ा आफ आफ भ
लेकिन गाम घर मे तऽ खै ओ अपन आदत रहैत छल एक कटोरी दऽ देलहुँ
पीसू आ ओ जे
आ दोसर पहिलका लोक सभ अहाँके तत्पर रहतैत ने ओ ओ विध के लेल तत्पर रहतैत हुनका सभके काजे छनि शुरू से देखलखिन आ अपना सभमे की होइते होइत छै तऽ कनि बिसरा जाइत छै
जी कि ई चीज हम बाद मे कऽ लेब
ई चिज बाद मे क लेब आ बाद मे रहि जाइ छै कही बिसरि गेलहुँ तऽ फेर एहिबेर हमरा बरसाइत मे सैह भऽ गेल छले हमरा याद सब उतरि गेल
अच्छा
तऽ हम पिठार देनाइ बिसरि गेलिए लेकिन संजोग सँ हमरा चाउर के आँटा सेहो छलए
अच्छा अच्छा तऽ काँम पड़ि गेल हैत
तऽ ओ हमरा ओहिमे मिला देलियै
अच्छा
तऽ हमरा बहुत हम कहलियै चलू कम सँ कम आइ हमरा काज पैर गेल ओ पिटारो पीस लेलहुं लेकिन ओहिमे कनि मिला देलैऐ
अच्छा।
तऽ ओहिसँ भऽ गेलै अपन जेना तेना कऽ कऽ पहिलका लोक तऽ से सभ चीज के बेसी रहै छनि आ आई बरसाइत तऽ चना दियौ फूले ले बादाम दियऔ फूले ले चाउर दऽ दियऔ फूले ले राति मे अहाँकेँ याद दिल देताै।
आ राति मे कतेक लोकोग दैयो दय छथिन हमरा सभ घर मे जे छथिन मा सभ चावल सभ। चौउर सभ जे रहत आ पिठार के लेलऽ तऽ रााते मे फूले ला दय छै। कहै छथिन जे नीकसँ फुलै छै ह आ कहै छथिन। नीक से जब फुलतैऽ उन नीक। से पीठर
नीकसँ हेती नीकसँ अरिपन पड़ती तखन।
ओ जन्नी सेन नहि फुलत। तऽ ओ नीक से पिसायत ने ओ दर दर रहि जायत अरिपनो नीक से।
एखनो नीक से नहि होयत।
से तऽ। इहा चलते राति छथिन से कड़े लऽ अपन दऽ देलथि।
पहिलुका लोक सभके तत्पर रहैत छलै ने तत्पर तै। कोनो कीज मे पहिलका लोक सभ नहि रहत ओ काज नहि भए सकत अहाँकेँ। से भऽ जाए छै। पहिलका ओ सबके रहनाई बहुत जरूरी छैय।
हुनका सभसँ जे छै।
कोनो काज करतै तऽ बआह करू मूड़न करू किछो करू। पहिलका लोकसभ बैसल रहत तऽ सभटा काज भऽ जायत एखुनका लोकसभ अहाँकेँ एना ओना कऽ। करेके दे।
जी करब कर तऽ छी ने करब ने कखनो कर लेब बस। कखनो के भरोसे जे छै से आ काज जे छै ढिलाई भऽ जाय अछि छै।
से सेदीला भऽ जाई छै से भऽ जाई छै।
ह।
नहि रहे छियै आब एखन से पूजा पाठ हेतै। आ हमरा तऽ लगैया जे जते अपना सभ कऽ पेलियै ने तते आबकऽ जेनरेशनक के बहुत। तऽ कम उम्मीद छै कोई किछ करैए नहि। चाहै छी तखन तऽ ओकरे जागरू कऽ केनाई के लेल तऽ से। खैर बहुत जरूरी छै जे कऽ से दसोटा निकलते तऽ अपन सभके बचल रहतै।
जी मिथिलाके जे छै किछ विधि सभ तऽ रहतै ने संस्कृत तऽ हेबाक चाही ने।
ईसभ चीज बचल रहैत छै तै अपन बच्चो सभके लोकके सिखेबाकऽ चाही जे एना होइत। से एना गौड़री पूजा करू एना इ करू।
जी।
से सभके रुचि देबाक चाही बच्चासभमे। तखने तो ओ बुझते ने अपना सभ। पटमी पूजैत छलियै तुसारी पूजै छिये। ओर एखुनका बच्चा सभ किछु करैए ने चाहैत छी।
एकटा पर देखे छियै जे घरो मे जे पूजा नहा धोआ कऽ करथिन सेहो ने।
सेहो नहि सेहो नहि कोई करै बस उठलहुँ आ बस खेलहुँ।
हेल पले नै हँ।
एते कऽ बुझबै छियै एखनोहु हमर अपनो बेटी छै। एतेक बुझिएबनि लेकिन नहि। पूजा कहाँ शुरुआत तऽ करा देने छलिय कतेक लोक कहल तुषारी करे नय नय। उकरा केना कऽ तू साड़ी करेबै पढ़े। सहिमे आइ काल्हि के बच्चा के बेसी भऽ गेलैये लेकिन अपन संस्। कारो तऽ बड्ड जरूरी छै ने
जी संस्कार के साथ रहबाक चाहि ने। पढ़ि लिख लेबै आ संस्कारे नय रहतै तऽ ई पढ़ाइके कोनो मजरे नय भेल।
अपन संस्कार तऽ बड्ड जरूरी छै।
बड़ जरूरी अछि। खास कऽ के जे अपनासभके मिथिलाके जे होइत छै से भेनाइ बड्ड जरूरी अछि।
बहुत जरूर बहुत जरूरी छै।
मिथिलाञ्चलमे की सब होइ छै की नियम छै मिथिलाञ्चलके। ई बुझनाइ जे छै से बहुत जरूरी अछि हमहूँ सभ जे छी से हमरो सभके माँ पप्पा। मैथिली जे छै भले हम तऽ बाहरेमे रहै छलौं पहिले आब गाँवमे रहय लगलौं। लॉकडाउन के समय से लेकिन मैथिलीमे बजनाइ सिख।